हेलो
हलो
हँ ठीक छियाय
हँ ठीक छी अहाँ केना छियाय
हमु ठीके छियै आओर बताबू की सब भऽ रहल छै
आराम करैत रहियै
ओ हम अहाँके एक विषय पर बात कर के रहेए
पूछू
प्लास्टिक प्रदूषण पर
पूछू की पूछऽ चाहै छियै
अथी प्लास्टिक इतना जदा खराब छै जैसे इन्सान साफ मतलब सब के मानव शरीर के सारा स्वास्थ्य खराब भ रहल छै
ई तऽ जब अहाँ जानै छीयै तऽ ओहिमे पूछ के की छै से बताउ
प्लास्टिक आर इतना जदा खराब छै जे कुछ कहऽ के नै
सबसे पहिले तऽ प्लास्टिकके बोतल जे यूज करै छियै हमसब पानिके लेल।
हँ।
ओकरा बन्द कऽ देबऽके चाही दोसर जे खोलै छी तीनमे हम समान अनै छियै।
हूँ हूँ
ई चीज बन्द कऽ देबके चाही।
हँ हमूँ सबके। हमूँ सबके समझेलियै हेए इएहसब
नै तऽ एकरा लेल समझाब के नै जागरूक कर पड़तै पहिले अपने कर पड़तै। प्लास्टिक के बोतलमे पानि पियै छी। कि ओहो खतरनाक छै कारण कि जे गरमी ठण्डा जे भी होइ छै तऽ ओकर असर बोतल पर पड़ै छै। बोतल अपना अन्दर जे छै से अवशोषित कऽ लै छै सूर्यके रोश ने ठण्डाके सब कुछुके। उ पानि हम अहाँ पियै छियै तऽ उ तऽ असर पड़बे करतै प्लास्टिक कही न कही हमरा शरीरमे जा रहलैए।
हँ हँ।
दोसर जे पोलिथिनके जे हमसब इस्तेमाल करै छियै। ककरो बैना देबऽके होइ छै ठकुआ देबऽके होइ छै तऽ पोलिथिनेमे। गरमे गरम एकदम पॉलिथिनमे ओ कुछ न कुछ पॉलिथिनके प्लास्टिक अंश लइए लै छै अपना अन्दर।
हूँ हूँ।
जकरा दै छियै उ अहाँके खाइ छै तऽ ओकरा भे पेटमे प्लास्टिक जाइ छै। ओ खतरनाके छै। प्लास्टिकके चप्पल आओर तऽ छोड़ू प्लास्टिकके चप्पल। जतेके एखन चप्पल जूत्ता आबि रहलैयऽ सबमे प्लास्टिकके शोल लागल रहै छै।
हँ ई तऽ अहाँ ठीके करलिय।
ओ आँखिके लेल माइंडके लेल इतना खराब छै। लेकिन ककरा समझाव समझाबय जा आदमी। कोइ समझल तैयारे नइ छै
हँ यहूं पर पहिले बहुत ज्यादे ही प्लास्टिक आर जराबैत रहै सब कचराके डिब्बा आरमे नय डालैत रहै तऽ हम समझेलियै हे आ अपनो करैत छियै अपन बालो बच्चा सबके समझाबै छियै
अगर हमरासँ पूछू तऽ एगो सिगरेट पीलासँ जतेक खराबी करै छै ने जे सिगरेट पियै छै ऊ ओकरा खराबी करै छै ओर जे आमने सामने बैठै छै ओकरा खराबी करै छै लेकिन एगो प्लास्टिकके अगर जला दै छै लोक
ओकर गन्ध बहुत दूर तक जाइ छै पर्यावरणके लेल इतना हानिकारक चीज छै जीव जन्तु सभके लगै छै ओर सभके खराबी करै छै जागरूक करियौ इहो चीजपर लोक के इहो चीजपर लोकके जागरूक करियौ जे प्लास्टिक नइ जराबय लेल देखै छियै बहुत गाँव घरमे एखनो देखै छियै माछ उछ आयल तऽ प्लास्टिके जरा कऽ ओकरा आँच जड़ेलक
ओसभ मना करियौ घूरमे देखलहुँ जतेक अथी रहल तऽ घूरमे दऽ देलक प्लास्टिक अचरा कचरा जे सिखल रहल
हँ पहिले यहूं पर प्लास्टिक बहुत जराबैत रहे तऽ स्वास्थ्य आर बहुत खराब होयइत रहे यहां पे सब के
एखनो भऽ रहलैए बच्चासभ लऽ कऽ सिआन तक आब आदमी थोड़े डॉक्टर छै जे पता लगा लेते जे हमरा अन्दर किए ई बीमारी भऽ रहलैए
हूँ हूँ
देखै छियै कोनो आदमीे कु किछु नइ करै छै ओकर किडनी खराब भऽ जाइ छै आब के जनै छिय जे ओकरा अन्दर सोडियम बढ़ल छै कि पोटासियम किए बढ़ल छै पहिने ताम्बा के अपना आरके बाप दादा जे छथिन से ताम्बाके बर्तनमे पानि पियैत रहथिन ताम्बा से चलू स्टील चिल्लोमे पी लतै तऽ कोनो फर्क नइ पड़तै प्लास्टिकवला प्लास्तिक मे खाना खेनाइ गरम रोटी गरम नान मतलब जे भी चीज होइत छै गरम एकदम प्लास्टिक उ मे आब देखय छिय डीनर सेट अबै छै
ओए मे खाना खाइ छै आदमी ओ तऽ खराबी जेबे करतै पेटमे
हूँ प्लास्टिक बहुत ज्यादे ही हानिकारक होइ छै
हर दृष्टिसे खराब छै एक भी दृष्टिसँ बढ़िआँ नइ छै कोनो दृष्टिसँ हमरा बता दिअ हँ कार मे प्लास्टिक यूज भऽ रहल यऽ ओ ठीक छै
ओइके बाद अहाँके मोटरसाइकिल मे प्लास्टिक के यूज भऽ रहलै पहिल मेटल होइत रहै आब होइत छै तऽ उ ठी क छै
लेकिन और जगह जहाँ भी चीज ओकरासँ खान पान दुनिआँ जहानमे जे हमर रोजमर्राके जिन्दगीमे जे चीज छै शामिल भऽ गेलै ओ बहुत खराब छै
हूँ
प्लास्टिक के कुर्सी ठीक छै बैठ लेल कारण कि ओइके जगह पर अहाँ लकड़ी कटबै अगर प्लास्टिकके कुरसी अहाँ नहि खरीदै छी तऽ ओहिके लेलकड़ीके कुरसी अहाँके लेब पड़त। ओहिके लेल लकड़ी कटबै ओहो तऽ पर्यावरणके लेल खतरनाके छै।
हँ हँ।
त प्ल्टके कुरसी ठीक छै प्लास्टिकके पलङ् ठीक छै प्लास्टिकके गेट ठीक छै लेकिन खान पान और। चीज जे भऽ रहलैएा ओ बुझियौ कि जे विनाशके तरफ लऽ जा रहल यऽ अपना आरके।
हँ हम सभ। प्लास्टिक के थैला नहि ने यूज करे छियै हमसभ कपड़े के थैला यूज करे छियै।
कपड़ाकेँ करू कागजके करू ककरो ‌पाईनेदय छियै तऽ ओ कागजमे लपेटि कऽ दियौ। कागजो तऽ खतरनाके छै कागज प्रिन्टवला कागज नहि दियौ।
चिलके बर्त अइ जह बतन अहाँके एवेलेबल वएह बर्तनमे अहाँियौ।
हँ। मतलब सामान पेठिया उठिया जाइ छियै तऽ सामान उमान आनय लए तऽ।
अपन कपड़ाके झोरा अपना घरमे सी लिअ बाजारमे झोरो भेटै छै तऽब। प्लास्टिकेके भेटै छै।
हँ कही कही कपड़ा केी मिलै छै।
हँ मिलैत छै कपड़ाके कहीँ कहीँ लेकिन अधिकांशतः प्लास्टिकेके भेटैत छै।
हँ।
चप्पल खर दू त कोशिश। की करियौ त चप्पल बनबाक च देखै छियै हम एखन गेल रही। बाजारमे तऽ चप्पल जे छै से जूत्ता बनबै छी चमड़ाके एहन बढ़िआँ एतऽ लोक ब््राण्डके चक्करमे रेड एं ची तऽ लिबर्टी तऽ ई फल्लाँ ढिस्कानाके चक्करमे जे छै से ओ प्लास्टिकके शोल पहिरैत छैथ चप्पल टुईटगेल फेक देलकरा्लास्िकके सोलके फेक दलक जु ताके फेकिए न दै छै घर मे थोड़े नरखैरै छै केओ।
नहि।
तऽ ओ तऽ खेते खलिहानमे जाइ छै।
हू।
ओ कभी गलै नहि छै ओ नष्ट नहि होइ छै ओकरा। हँ प्लास्टिकके जँ।
प्लास्टिक कहीं पर भी नहि जलै छै। जल तऽ जाइ छै पर हँ।
के गलाके फेरसँ प्लास्टिकके बनबै छियै तऽ ओ चीज ठीक छै। ओ सही जगह जेतै तब ने अहाँ तऽ कहीँ फेक दै छियै गामव घरमे कहीँ देखै छियै हम कतेक जगह देखलियै हन। चप्पल फँेकल रहै छै जुत्ता फँेकल रहै छै टूटि गेलै फँक देलकै।
हू। गाँव आओर नहर सब ओहने भऽ गेल छै।
आदमी आदमी आराम मतलब भऽ गेलै आब।
हू।
कोइ उठल घूरमे जरा देलक वएह चप्पलके धऽऽ जरा देलक ओ गंधभऽ रहलैया। कतेक आदमी ओहिसँ साँस लऽ रहलैएा ओहिसँ ब्रंकाइटिस कथी कथी होइ छै।
हँ।
प्रदूषित प्रदूषण ओकरे ने कहै छै पॉलूषण हँ ठीक छै आओर सब।
हँ इहे प्रदूषण हमरो घरमे बच्चासभ बहुत ज्यादे बीमार रहै तऽ डॉक्टर की यहाँ देखेलियै रहए
ध्यान दियौ ई चीजके हम तऽ कोशिश करै छी। कि जतेक प्लास्टिकके कम यूज करियै ओतेक प्र
हँ हमहुँ अपन घर आर मे प्लास्टिक के यूजे नै करै छियै बहुत कम मात्रमे यूज करैछियै।
एकदम नै करू आ लोकके‌ अगल बगलमे समझैयौ। एक दिनमे नै घुसतनि हुनकासभके माथामे दस दिन कहबेन तब हुनका माथा हुनका समझैयौ कि एहिस ई खराबी भऽ रहलैए खास कर कऽ जे मूर्ख सब जे हेता जे जरबैत हेथिन तिनका समझैयो जरेलाँ अहाँके खराबी कम करत लेकिन जकरा जकरा ई धुआँ ला्इग रहलै य चाहे कौआ के लगै लोक कहै छै जे कौआा विलुप्त भऽ रहलैए
पक्षीसभ विलुप्त भऽ रहलैए एनाहिते थोड़े विलुप्त भऽ रहलैए। कोनो घरमे छै एखन जे सर्दी खाँसीके बिमारी नै छै।
सबके छै।
प्रदूषणसँ कतेक मरै छै भारतमे एकर कनि गूगलपर सर्च कऽ लेबै। आ सभसँ जा्यदा प्रदूषण हमरा लगैए कि जे प्लास्टिकेसँ होइ छै।
हँ प्लास्टिक से होय छै। ओर भी कचराा उचरा आर सब फेेक दै छै रोडे आर पर ओकरो
कचड़ा तऽ मैन कऽ चलियौ कि जे चलू ओसभ मैन कऽ चलू कि जे कादो माट दुनिआँ जहान ईसभ तऽ चलू प्रकृतिके देन छै। प्लास्टिक तऽ प्रकृति नहि देलकै रहए ने। प्लास्टिक त हम अहा बनेलियै हन आ जे आदमी जे चीज आदमी बनेलकै क ओ खतरनाक होइ छै।
हँ।
सोना भगवानके बनायल छै सोनाके जनै छियै अहाँके कैंसरके इलाजमे सोनाके उपयोग केएल जाइ छै। चाँदीके उपयोग केएल जाइ छै ताम्बाके उपयोग केएल जाइ छै। अपन शरीरे बनल छै तत्वसँ आयरनके कमी भऽ जाइ छै तऽ लोहा के अथी मे बर्तनमे खाना खइयौ लोहा लेकि प्लास्टिक ठीकसँ कोन बीमारी ठीक होअवला छै जे से बताबू तऽ हमरा एखन तक।
नै कोनु नै प्लास्टिकसँ आओर बीमारी बढ़ै छै। हुॅं प्लास्टिक से अओर बीमारी बढ़ै छै।
प्लास्टिकके बोतलके इस्तेमाल तऽ देखै छियै कि जे एना कऽ रहलैए लोक देखा देखीमे आओर किछु नै होइ छै अहूँ अगर ई काम कऽ रहलहुँ हँ तऽ बड़ी बधाइके पात्र छी कि अहाँके देखलासँ दोसरो लोक शिक्षा लेतै।
हुॅं हुॅं
हँ दोसरो लोक शिक्षा लेतै। अहाँ करबै तऽ अपने देखा देखी लोक‌ सीक देखतै। देखे देखी ने प्लास्टिकके यूज शुरू भऽ गेलै।
हँ हँ।
एहि चलते प्लास्टिकके त्यागयके जतेक कोशिश करबै ओतेक बढ़िआँ छै हम तऽ अपना भरसँ कोशिश करै छी।
हुॅं हमहहुँ इम्हर तऽ कोशिश करिए रहल छीय। कोशिश की करबे करै छियै प्लास्टिक आरके दूर रखै छियै कचरा वला अबै छै ओकरा सभके दऽ दै छियै जलाबै आओर नय छियै
एकदम कोशिश करियौ जे ओई चीजसँ जतेक दूर रहबै आ लोकके जे अहाँके मानि लिअ कि जखन ई चीज करै छी तखन अगल बगल के लोक देखैया तऽ ओ जागरूक होइ छै
हूं प्लस्टिक गलै थोरे न छै
नय प्लास्टिक गलै छै प्लास्टिक गलै छै गलाके ओकरा फेर प्लास्टिक बनबै छैे लेकिन सही जगह पर जेतै तब ने जेना कचरा बला यहाँ दऽ देलियै जे खरीदै छै ऊ लऽ के जे जेतै ओ जे बेस त ऊ जे जाइ छै तऽ ऊ फेर गलि के दोसर चीज बनि जेतै लेकिन जे हम फेक दै छियै से तऽ नय गलै छै
नय
जेना जुत्ता फेक देलियै टुटलै फेक देलियै चप्पल टुटलै फेक देलियै ओकर शोल तऽ मानलिय प्लास्टिक के होइ छै
हँ
ऊ तऽ गललै नय
हूं
उ तऽ तऽ आदमी के लेल खतरनाक छैहे
बहुत जादे
जहाँ प्लास्टिक के टुकड़ा छै ओयके दू घ दू बित्ताके बादो अगर अहाँ अथी रोपबै ने कोइ भी सब्जी रोपबै तऽ नय उगत
हँ हमरो भेले रह से बगल मे हप्ता मे न एगो गाछ जन्मेलियै रहे लेकिन वहाँ पर सब प्लास्टिक आर फेेकऽ लगलै तऽ प्र सुख गेलै
हमरा हथा मे सभ प्लास्टिक फेकति रहै हम मना कऽ देलियै एहि चलते किछ आदमीके तकलीफो भेलनि भेलनि तऽ भेलनि हम समझेलियनि ओ नय समझलकिन हुनका दिमाग मे एलनि ईगोपर लऽ लेलखिन बात के
तैयो हुनका हम समझेलियनि उ नय समझलखिन हम उन कर धिय पुता के समझेलियनि समझ गईले हम कहलियै तु प्लिस्ट फेक दयि छीही केयो अबै छै ओईमे आगि लगा दै छै गन्दगीके चलते तऽ ओ जे छै से ओ धुआँ जे उठै छै
तऽ हमरा बरबादे सभकेँ बरबाद करै छौ
उ सिर्फ हँ उ सिर्फ अपना लेल आ थोेड़े न कहै छियै सबके लिए न कहै छियै